हेलो
हँ सलोनी, आओर की हाल चाल छै?
हमहुं ठीक छी, अहाँ सब, की सब भऽ रहल छै?
इंआ।
बस आब देखियौ गर्मी तऽ आब धीरे धीरे खतम भऽ रहल छै तऽ बरसात वगैरह औत तऽ ओकर देखै छियै जे कनि पन्नी तन्नी घर के ठीक कऽ दियै कनि। खिड़की विड़की देख लियै जे बरसात में त झटको तटका आबय लगे छै। बह बिहाडि संगे
हँ आब तऽ बरसातो शुरुए भऽ गेल ए। काल्हि से रौद तऽ अछि लेकिन रौदमे ओते पावर नहि अइ एखन।
हँ काल्हि तऽ एतय खूब पानि पड़ल ए खूब हवो तेज छले लाइन बड़ी क काल तक कटल रहल एहिठाम त
हँ लाइन तऽ राइते मे एलइ दिनमे जे कटलै से। आइयो देने अइ पानि के आब जे हुए पानि हैत तऽ हैत।
हम हमर घरके बगलमे देखलियै
हँ
हँ घर र के बगल मे देखलियै ट्रांसफार्मर से उड़ि गेल छेलैयै।
हँ बहुत ठाम एहन घटना भऽ रहल छै जे इम्हरो भऽ गेल छै एकठाम
लागि जेतै ओकरा भरि दिन लागि जेतै ठीक होइमे।
हँ से तऽ छैेये।
पहिने बरसात मे आयल छल
आवाज कटि रहल अइ अहाँके नहि आबि रहल अइ आवाज।
आब आएब रहल अय।
हां आब आएल।
अहाँ सबके किछ दिन पहिने किछ साल पहिने बाएढ़ो आएब गेल छलैन हे सैरसो बिटठोमे।
बाएढ़ सेहो आएब गेल छलै दू हजार चौदअ में लगैया।
खेलौं।
की कहलियै।
अहाँ तहिया गाममे छलौ।
हां गांवे मे छलौ हम।
ओ।
ओहाए जुलाय मे आएल छलै हमर जन्मदिन से पहिले।
ओ आ एखन तऽ एना बरसात अबैया। तऽ ओना ठीक छै लेकिन बरसात मे किछ दिन बड़ दिक्कत भऽ जाय छै जे पाछू हमर सबके खत्ता अय। खत्ता से पेएन ऊपर ठेल दै छै।
हां से तऽ छैये हमरो सबके बगलमे पोखेर एछ तब जादा पेएन होय छै तऽ खतरा बैढ जाय छै।
आ कनिक लगभग दू-तीन साल पहिने हम गौर केलियै ओ अँगना तक पेएन ठेल देनाय छला।
हां। एखन तऽ बरसातके मौसम छै तऽ आब तऽ शुरुआते छै एखन। त पेएन तऽ हेब
हां से से अहाँ ठीक कहै छी ए एकटा और दिक्कत भऽ जाय छै ने ई रस्ता पर जत्र कु पिछड़ भऽ जाय छै।
हां कजरी जैम जाय छै ऊपर से।
अ बड दिक्कत होय छै पिछड़मे उहाए कनि पैछला साल पिछड़ मे मम्मी फूल तोड़े लए विदा भेल छली। तऽ फूल तोड़ैत-तोड़ैत खैस पड़ली हुनकर पैर टूट गेलैन।
ओ हां कहनाय छलैथ माँ जे मौसी के पैर टुट गेल छलैन, एना-एना भऽ गेलैन। आब ठीक रहै छैन नऽ। हेलो। हेलो अवाज नै आबैया एको रति। अवा
आएब रहल अय की क अहाँ सब की कऽ रहल छी एखैन।
अखैन किछ नै बीचमे अवाज कैएट गेल छलाए अहाँके।
औ आब आएब रहले नऽ।
हां आब आएब रहल अय और
हां कहै छै अहाँसब की कऽ रहल छी बरसा नै एखैन नै भेलैया।
औ। हो बरसात मे कहाँ किछो अखन घरे मे छी, रौद छै हल्का-हल्का, गर्मी तऽ छैये हवा एको रति आएब नै रहल छै, एक एकरति एकटा पत्तो नै नै डोएल रहल छै, राएत मे जे काएल साँझ मे उठलै हवा साएहटा बाकी अखन तक लाइग रहल छै पा पाइन फेरो आओत, आब जे हुए
ओ अंगना वला दोसर घर जे अछि हमरा सबके ओत खपराके छी। ओकरा कतबो ठीक करा दियौ त ओ बरसातके समय मे चुअ लगै छै।
हँ कनि ने कनि ओ चुइबते छै।
हँ तखन बरसात मे हुअ लगै छै दिकत भ जाइ छै तैं एखनो ठीक ठीक करबा देलियै ओकरा लेकिन पूरा ओ ठीक नहि भ सकै छै। आओर अहाँसबके त की कहै छै गरमीसँ राहत भेटत बरसात मे
हँ।
एकटा और जे
ईहो छल ऐलबेस्टर वला ने त
हँ हँ दिक्कत भ जाइये, ई बरसातमे त एकटा अछि फायदा दा जे हँ हँ दिक्कत होइत हयत। आ एमहर अपना सब के ते जे दिक्क कत होई, की कहे छै देखे छियनि हिनका बूढ़ सब के और दिकत भ जाइ छै।
एकदम नै जाइत छै भुड़
हुं हुं होइ छै होइ छै ई दिकत होइ छै। माँकेँ देखै छियै निकलयमे हुनका दिकत हुअ लगै छनि। हँ। आओर एखन बरसात मे एकटा आओर की भ जाइ छै हँ हँ तहूमे देखैत छियनि जे माँ के देखैत छियनि कतबो बरसात रहलै हुनका देख क नीक लगैए। भोरे उठि जाइ छैथ ओ आ अपन बरसाते मे ओरिया के चले छैथ अंगना में पी छर रहै छै नहा सुना लै छथिन भोरे भोरे तैयो ओ।
हँ की करथिन पानि के मौसम बनल रहे छै कखन फेर पानि आय बि जायत, बिना नेहेने मोनो नहि मानै छै लोक के।
हम त अपने दस बजे, एगारह बजे, बारह बजे कहियो कालके नहाइत छी, लेकिन हुनका देखै छियनि त बड नीक लगैये ओ भोरे भोरे नहा सुना क तैयार रहै छथि।
हँ आओर मौसी के मोन ठीक भेलनि
हँ हँ मौसी अहाँके ठीक छथि।
हँ गेलो छलखिन देखबै लए फेरो से।
हँ गेल छलथि ओ लगातार दू तीन बेर गेलथि हें, बांकी ई टेस्ट सब त नॉर्मल छैन, लेकिन वैह एकबेर थाइराइड के टेस्ट करै ले कहलकैन हें डॉक्टर।
थइराइड के टेस्ट होइ छै ओहि हॉस्पिटलमे।
हॉस्पिटल मे नहि होइ छै लिख क द देलकैन हें एहिठाम घर से एकटा ब्लड सैंपल ल क तखन करतनि ओहिठाम नहि होइ छै।
हं ओ गपो केने छलियै हॉस्पिटल मे की केना कते खर्चा पड़तैन?
हँ गप केने छलियै।
ओ, कहिआ जेथिन मौसी करबै लए?
आब देखियौ घरे पर आबि क ल लेतनि सेम्पल कनि पाइ कौड़ी आबि जाइत छै त करबा देबनि।
हमरो काज अछि त सोचय छियै, हमरो तातक क पहिल छै
हँ त देखियौ कराल करबैके अछि त करा लिअ टेस्ट।
हां। कनि कॉलेज के छै झंझट दू-तीन तारीक तक तै दुआरे अखन नै आएब रहल छी नै ते फेर आएब जेतौ।
हां तऽ ई अहाँ बरसात से पहिनैये आएब जाउ।
हां साएह सोच रहल छियै देखियौ आब। दू तारीक के बादे किछ कैह सकै छी।
हां ते एम्हर तऽ देखलियै बरसात मे एकटा और की दिक्कत कते घर आंगन नीक-नीक घर आंगन खैस पड़ै छै।
पुराना घर उहो पूरा पेएन से डूब जाय छै रस्ता ओ घुमा के लोक के गली बाटे जाय पड़े छै या तऽ ओ उम्हर समिया बाटे जाय पड़ै छै।
ई ई होयया एम्हर तऽ अपना सब दिस तऽ तैयो ठीक छै आ उत्तराखण्ड हिमाचल एम्हर सब जे पहाड़ जे धसअ लगै छै मेघ फाएट कऽ कते लोक मैर जाय छै ओय मे सालक साल खतम भऽ जाय छै।
खाएल छलै दूध
हां हां हां हमु गौर केलिये ई चीज हम समाचार मे बहुत लोक मैर गेलै ओय मे तऽ।
अपना सब
अहाँ कता छी, अहाँके अवाज बीच-बीच मे कखनो कैएट-कैएट के आएब रहल अय बहुत।
अवाज नै अबैया राघव।
आब आएब रहल एछ।
कनिको अवाज नै आएब रहल अय कता गेलौ।
हेलो।
हेलो।
हां अवाज आएब रहल एछ।
हां आब आएल, पहले नै आबै छलाए।
हमरो नै अहाँ के अवाज आएब रहल छला।
ओ भ सकैया मौसम तेहेन छै नै नेटवर्क प्रॉब्लम भऽ गेल हेतै।
हां अथी बरसातमे इहो दिक्कत होय छै नेटवर्क के बहुत दिक्कत भऽ जाय छै।
हां। हमर सब के दिस ते लेन कटल रहे छै तऽ जियो के नेटवर्के नै रहे छै एको र ती नेटवर्के नै काज करै छै।
हम एठाम देखलियै एकटा एछ लेकिन बरसातमे फायदा की होय छै हम तऽ बहुत रास फूल-तूल के गाछ लगा देलियैया आम के बरसात मे अपनो पेएन कनि कमो देबै तऽ लाएग जेतै।
हां से तऽ छैये भगवान पेएन दए दय छथिन बरसात मे तऽ उ लाएग जाय छै।
से आ तखन एकटा और एम्हर बरसातके एकटा हमरा सबसे दिक्कत की लगैया। कनियो पेएन बेसी पैड़ गेल दस पन्द्रअ दिन तऽ आएब जाय छै जे एठाम छहर टूटल, एठाम छहर टूटलै।
भऽ जाय छै।
हां ब बहुत बेसी भऽ जाय छै, ओयमे बहुत गोटा अपन जान सेहो गवा दैया।
यादे भ जाय छै, हमरा सब दिस तऽ बादमे पहले अहीं सब दिस खतरा बढ़ जाय छै।
हां बड बड ए बड खतरा बैढ़
हां।
आ अहु से बेसी जे छोट मोट पोखरि खत्ता रहे छै ने, उखनो, लगै छै रोड तोड जाम भ जाइत छै।
हँ, से तऽ छैहे,
आ, हमरसभक जे स्टेशनवला इलाका अछि, स्टेशनवला, ओहिठाम अहाँके, स्टेशन वला इलाका जे अछि, गाम में हम मर ओहिठाम पूरा देखबै अहाँ, छाती तक पानि लागल रहे छै ठाम जे, त दवाइ दोकान से ल के, समान लै ला जाउ त, मॉल जाउ किछु जाउ,
हँ, बड पानि लागल रहै छै, अयो बेर जे हम, अहाँ ओत आयल छलहुँं, त खूब पानि छले।, ऑटो वला कहलक, जे पहिले कहितहुँ, जे बेहट जेबाक छले त, ओएह कोनदन रस्ता कहलक, वैह बाटे चलि जइतौं। ओना दिकत भ गेलै ओकरो, गली बाटे पूरा घुमा के गेल एकदम
अच्छा, एह बड दिकत भ जाइ छै एमहर, ओकर बड दिकत छै।
हँ, और मौसी की सब क रहल छथि।
किछु खास नहि एखन छथि ओ, अलका हमरा लगैये पातरि तातरि किछके पातरि
हँ, अरदरा के पातरि दैत हेथिन। और बुची नहेलथि?
हँ ओ नेहेलैथ।
ओ, बुचीे के ल क अबियौन कहियो एतहु। अहुं आउ।
अबै छी, एखने हमरा देखलियै घर के सामने एकटा बैंक नबका खुज ले।
हँ, यूको या एहने सन कोनो बैंक।
हँ हँ यूको बैंके खुज ले।
हँ यूको, आयल छलियै त देखने छलहुँ।
अच्छा।